हेलो हेलो
हाँ हेलो
राधे राधे
राधे राधे की हाल चाल
बढ़िआँ अपन
मस्त हमरो ओर सब
ओर सब बढ़िआँ कतयसँ छी अपने
अपने कतऽसँ भेलो
जी हम बेनीपट्टी स अहाँ
हम धागझड़ी
अरे वाह बहुत पास मे
हमर सबके तऽ मार्केटे बेनीपट्टी धगजड़ी
ओ हमर मतलब वएह बेनीपट्टी दे पुरा
देेपुरा हँ हमर ई अहाँके नवटोली धकझरी जे कहै छी
हँ नवटोली धकझड़ी तो जाने छी ओते के हमर भाभियो छथिन नवटोली के भाभी छै छथिन धकजड़ी मे धकजौड़ी के हमर भाभी के भाभी छथिन
हँ नय हँ नवटोलिए मे घर भेल नैहर
अच्छा अहाँ के नवटोली नैहर भेल ओ अच्छा
आ ससुराल भेल मुजफ्फरपुर जिलामे।
अच्छा तहन तऽ नवटुलीया तऽ बहुत पास छैन
हँ बहुत पास छै देेपराके हमरा। हँ हमरा सबके जान पहचानमे दूटा छथिन। दादी माँ हमसभ कहै छियनि हुनका। ओ चौकेपर घर छनि बजरङ्गे चौकप घर छनि पाठक पाठक। क्नामे हँ।
अच्छा। एनैा टोल के। तनी हमरा नहि पता कि नव टोली के हमर भाभी छथिन ने तऽ हमरा मतलब पता अय सोनी हुनको सोनी झा नाम छनि हुनकर मतलब हमसभ नाम देने छियै सोनी झा। लेकिन हुनकर नैहरके नाम छनि कामनी।
कन्ट्रोलके छथिन निरप्ता।
से नहि कहब काम नहि छथिन मतलब मुँहे पर घर छनि हुनकर पप्पा के नाम छनि रुदल झा।
हँ हँ चिन्हैत छियै रूदल चचाके ह मारेटोलके छथिन ओसभ।
अच्छा अच्छा तऽ ओ हुनकर जे बेटी भेलखिन तऽ हम हुनकर ननद भेलियनि।
ओ चलू तहन तऽ जान पे ह छै अपन। के भऽ गेल।
हँ सहि बात छै हँ।
अपनासभमे ज जाहि गोटासँ बात केलियनि हेँ बेसी बुझाइत छथिन जे ओम्हरे सभके छथिन।
ह ह हँ इमरे के छथिन सब जादातर।
आओर कतय रहैत छी।
हम मतलब सासुरेमे रहै छी।
अच्छा कतऽ भेल सासुर।
ह हमर सासू भऽ गेल अहाँके दामोदरपुर।
दामोदरपुर ठीके लगे। अय
हँ लग में भीपरादाम उदलपुर पास में ही छै।
हँ अ दनू दबइ सै।
ह हँ सेह कहलिक देखिय हमरा तऽ पतौ ने छलै सह कहलिकै। आओर सब बढ़िआं दुर्गा स्थान कहियो एलहुँ हँ घूमय लए कि नहि।
एखन तऽ हम एतै छी कतऽ।
दुर्गा स्थान।
हँ दुर्गा स्थान तऽ जाइते छलहुँं हँ हमसभ।
अच्छा तऽ शादी एखन भेल फिलहालमे किी भऽ गेलै मतलब पहिले भेलै।
ी अहाँके करीब सताइस अठाइस साल भऽ गेल।
अरे बाप रे तहन तऽ बहुत दिन भऽ गेल हमर तऽ सात साल भेलै।
नहि हमरा बौआ अइ बड़का बीस सालके।
ओ हमर बौआ एखन ढेर सारे छैय हँ। आर हासबैं्ड की कर छथि।
हमर हसबैंड त आसाम मे जॉब करै छथिन
अच्छा अच्छा अच्छा औ
हमसब आसामे में रहै छी गोहाटी में हँउतै
हँ।
आओर सब ह बढ़िआ।
हँ - आओर सब त ठीके अय त ओतअ अहाँ के कोनो अपन उद्योग वगैरह करै छी न हाउसवाइफ छी
हूॅं हँ हम हाउस वाइफ छी अप बीएज हमर पढ़ाइ भी चलैय य अपन लड़की के अल्हर कि विकास चलैय
अच्छा, तहन त ठीक अय अपन अहि ने कोनो काम? हमरा त ओ नैय अय
हँ नैय मनप पार्लर के काम छलैय मतलब पहिले, पहिले कि अखनो अय कि बौआ छोट छथिन न त तैय दुआरे मतलब अ त हम बीचमे नैहर चइल गेल छलौं बौआ होबय लेल से एलौं त फेर अखन ओ सब बंद क देने छी आ बस अखन पढ़ाय चाली चालु छै हमरो हमर हसबेंड को हसबेंड के भी दुनू के पढ़ाई चालू छनि, बट ओ त जॉब में छथिन। टीचर छथिन। हूॅं, सरकारी आओर हमर पढ़ाय अखैन चालुये य
अच्छा अच्छा
हमे त बस मतलब देखलियै त हम कहलियै कि चलू देखे छी ट्राई क क मतलब कि केना काज छै
हमहूँ त फेर ट्राइये केलियै आ काल्हिये त हमहूँ अथिए केलौं हेँ
हँ ओहे, हम कहलियै कि चलु ओकर घर बैसल छी त मतलब कोनो दिक्कत त नै छै कोनो खराब काज त छै नै अपन मिथिलेके लेल बारेमे बताबअ के छै त हाॅं दस आदमी स जुइरो सकैय छी कि हहरायल? कोनो एहन छै नै, कि गलत भी भ सकै य अय सभ स चीज स, आओर दुनियादारी स त बढ़ियां छै न कि दुनियादारी के बीच मे पड़ सं बढ़ियाॅं छै अपन व वर्कमे
फोन पर ओनाहुओ लोक त करबे करै य त चुगली करै स नीक छै सब
जे हाॅं, इ सब में हाॅं, जहन फोन स बात करबाके अछि। त अय स बढ़िया अय पर आयब क ग नोरमली बात करु। मतलब अपन जे, जे भी मिथिला के बारे में जे होय छै कल्चर वगेरह तय सब के बारे में
इ त अहाँके ज्यादा बढ़िआं छैय। कोनो ककरो शिकायत ककरो किछ नैय अपन, अपन बात करु - हँ अपन बात करु, अपन काम मे लागल रहु त काम मे रहब, नैय किछ त आयडियो त किछ भेट जागरुक - हॅं हॅं - आब त अपन सब के मैथ मैथलानी सभ त बहुत किछ क लै छथिन। कि कि नैय करै छथिन?
छाएब, अपन मिथिला मे एहन की नै छै बताउ, अपन मिथिला मे एहन कोनो चीज छै जे नै छै। केओ कहै छथिन कि कहाॅं कत गेल छलौं घुमअ क लेल? त भाइ हम कतअ जायब घुमअ के लेल? हमर मिथिलामे एते चीज छै घूमअ बला जे बाहर जाय के जरुरते नै छै घुमअ के। अगर अहाँ गाँव अयबै, त गाॅंव मे एते सारा घुमअ के
आदमी त गाँव मे जाय स ओतअ घुमअ - हूॅं हूॅं हूॅं ओतअ घुमअ जाय छै गाँव जाउ त गाँव के जगह सब देखअ के मोन करै छै
जॉब छोइर छोइर क गाँव मे आयब रहल छथिन जॉब करअ लेल, बिजनेस करअ लेल। आरु एहन अपन मिथिला मे नै छै जे कोनो चीज के, मतलब नै छै ऐते सारा रोजगार छैय, कोरअ के तरीका होबअ के चाही। नैय अपन मिथिला में बहुत सारा छैय, मतलब ए रोजगार बहुत छैय। बस कोरअ के तरीका आबअ के छैय।
हँअ हँ
पच पच पचास रुपया य, पच पचास रुपया य - कैश - हॅं
अदौड़िये चरौड़ीकेँ व्यापार करऽ लगलथि पहिले देखैत छलियै जे सुजनीसभ कतेक सुन्दर सुन्दर सिबैय जाइत छलखिन हमर अपन सभके माँ दादी माँ सभ
हूं हूं अखन तऽ अदौरी दनौरी चनौरी सब तऽ बिकायइतो छै आब कतेक लोक सभ बनाबे छथिन
त बा बहुत
हँ वैह न बहुत लोग बना रहल छै मतलब बढ़िया लागे छै ई सभ देखके कि चलू अगर अहाँ नहि बना पाबै छी
ऑंखॉं देखैत छियै पाग पाग हाथी सभ जे माटि वला जे रहेया मधुश्रावणी सभ में जे काज होय छै से सभ
हँ बहुत हमहुँ मिथिला पेंटिंग के काज करै छी मतलब साड़ी वगैरह सभ ई सब चीज अगर कहियो जानकारी मतलब हुए तऽ बतायब एहेन कियाकि मेन छै हँ ओएह छै कि मतलब ई छै न जे टाइम अगर नहि भेटतै एहन नहि छै कि हमरा पास एहन कोनो कला नहि आबेत य आओर ईहो नहि छै कि मतलब जे मतलब जरूरत मतलब बहुत जरूरत अय तहने करेय छि कियाकि हमरा ई सभ चीज के नऽ सीखा के बहुत शौक अय नहि बहुत लोक की कहै छथिन- नहि बहुत लोक की कहै छथिन कि नहि सुविधा नहि छै न तहि दुआरे अरे नहि भाय की चीज के सुविधा हेते आब हसबेंड के सरकारी जॉब छै तऽ हमरा की चीज के दिक्कत लेकिन हमरा शौक अय न ई सभ चीज करऽ के
एतऽ देखियौ एतऽ जे देखै छै असाममें हर एक मतलब हमर सभके मकान मालिक छथिन हुनकर अपन बेटाके बडी बढिया जॉब छैन लाख डेढ़ लाख दू लाख रुपैआ सैलरी छनि लेकिन पुतहु सेहो जॉब करैत छथिन
हँ तऽ ओहिसे की छै वैह
नहि छै ओसभ ओसभ कहै छै हँ ओसभ कहै छै जे एतेक पढ़लकैएा तऽ फेर ओ किया रहतै चुप से बैसल
आइ अहाँ अगर हम अहाँ जे बाल बच्चा के पढ़ेबय कय लेल इह सभ ने कि पढ़ि लिख क कोनो काज करत पढ़ि लिख कऽ मतलब कोनो बढ़ियां आदमी बनतै
हमहीँ किए एहिपर जुड़लयए हम कहियो किछ नहि केलोह हँ एतेक दिन हम छी अपन घोरेमें बच्चा बुच्ची इएह सभ करैत करैत हमर समय एतेक बीत गेल
नहि ठीक छै मतलब जुड़ु सब चीज सँ जुड़ु पता अय बीजी रहनाइ बहुत जरूरी छै आ पता अय कतौ ने कतौ पचतावा जरूर हैत कि हम अगर ईसभ चीज पहिले सीख लेने रहितौँ तऽ आओर हम आगे बढ़ि सकैत
लेकिन आब हमरा इच्छा होइए जे हम कोरी किछ हमरा नॉलेज केना भेटत हम केना कौरू
हँ करू आब कियकि हम सभब तऽ हमसभ त पेंटिंग इहै मिथिला पेंटिंग सभ जे कुमारै रहियै ने तऽ हमसभ पहिले तऽ तहने सीख लेने रहिए मतलब बियाह होवा सँ अहाँ के सिलाई कढ़ाई सीख सि सिक्कि मुनि के जे होइय सबटा बनेनाइ मिथिला पेंटिंग
हमरा के सिलाइ वगैरह तऽ अबैयया- सिलाइ अबैय य के काज ईसभ सभ अबैए लेकिन उएह छै जे ओइ समयमे हमरासभके ओतेक अथी नय भेटल आ ससुरालमे रहू तऽ फेर हँ ओहि हिसाब सँ रहू हमर विवाह नाइन्टी सेवन मे भेल अय ओतेक हमरासे आब घरमे अहाँ सभसँ बड़का छी तऽ आब अहाँके सभ किछ बुझऽ पड़त मतलब एहि टाइपके तऽ फेर हमसभ ओहि अथी मे रहि गेलियै बहुत छोट छोटमें हम पन्द्रह सालके रही तऽ हमर बिआाह भऽ गेल हम मैट्रिक एक्जाम देनेहि रही
उपरे आहके भऽ गेल है त बियाह के
तऽ हम तऽ अहाँके कहलहुँं हँ ने
हँ सताइसके मतलब उन्नीस सौ उन्नीस सौ कते उ मतलब नाइंटी नाइन नाइंटी सेवन कहलिया ने नाइंटी सेवन मत मतलब भ गेले अहाँके अ तीस तीस साल भ गेल तहन
तीस साल हँ हँ
हँ हँ तीस सालके ह कियकि हमरा अइले हम कहै छी मतलब कियकि अ न न मतलब उन्नीस सए छियानबे के हमर हसबैंड के जन्म छैन तऽ ओहि हिसाबसँ ओ तीस सालके भऽ गेलखिन तऽ अहाँके सेवन्थ तऽ अहूँके तीस एक मतलब ओएहके भऽ गेल तऽ बहुत मतलब भऽ गेल ह
हमरा सबके पन्द्रह साल मे बियाह भो गेले मैट्रिक एग्जाम देने रहियै तहन नय एतेक एहनो नय होइ छलैय लेकिन हम चारि बहिन छियै बुझलियै ताहि दुआरे हमर पापा सोचलखिन जे
नय पता ह त ठीक छले उहे टाइम ठीक छले आब के टाइम ने जतै फ्रीडम भेट रहल छै ओते देख रहल छी यै दुनिआँ
आ ओहि समयमे ओतेक नय छलैए अहाँके पुत पुतहुके पुतहु जकाँ आब नय छै जे हँ घूँघट नय करू ई नय करू ओ नय करू आर हमरसभके ससुराल बहुत पिछड़ल तहिया ओर आब तऽ एडवान्स भऽ गेलैए आब तऽ बहुत नीक भऽ गेलैए नय कोनो रोक टोक जेना अहाँ रहू कोनो कपड़ा पहिरू कोनो प्रॉब्लम नइ छै लेकिन ओहि समयमे बहुत रही
ओइ समय मे अहाँके बहुत रहै
नय आब आब बदलि रहल छियनि सोच सभके अपन मिथिलामे बदलि रहल छनि आब बदलय पड़त तय भाय आहां सोच नइ बदलबे त तक कोहइछे कि जहाँ सोच वही इ छोच तऽ सब किछ बदल रहल छै सब किछ
पो सभ बदलै छथिन पुतोहुओसभ नया नया अबै छथिन
ह हाँ तऽ अहाँके बदलय पड़त नय बदलबै तऽ फेर अहाँके अहाँके फेर अहाँ मतलब एडजेस्टो नय कऽ सकैत छी ताहि दुआरे भाय जे दुनिया जे डेवलप कऽ रहल छै किएक मतलब आदमी के तरक्की के लेल आदमी आगाँ बढ़े आगा आगा जाने सब किछु के बारे मे हूँ
नय ठीके छै कि जतेक आगाँ बढ़य अपनसभके मिथिला ओतेक नीक बात ने
हँ सही सही बात छै और ताहिमे खास कर कहै छै ने एक बिहारी सबपे भारी तऽ बिहारी ऊपर सब मैथिल ऊपर सब मैथिल तऽ ई उल्टा भऽ गेल भऽ कऽ
कऽ सकै छियै
ओर वएह ने एकटाम अपन हँ सहि बात छै जेेंट्स आगा लेडीज अगर लेडीज चाहतै तऽ घरो के काज क सकैया बाहर मे
बाहरोके कतेक एहन छथिन हँ हँ हँ हँ सही कतेक ऐत छथिन एहन सिंगल मदर छथिन बच्चो केँ पालैत छथिन आरो सभ करैत छथिन की करथिन